हेलो हँ जी कहू कि हाल चाल अछि।
ठीक छै अपन अहाँ अपन कहू अहाँ केहन छी।
बस बढ़िआँ बढ़िआँ आओर अहाँ कतयसँ बातऽ रहल छी।
हम सुगौनाँ बात कऽ रहल छी मधुबनी जिलामे।
अच्छा मधुबनी डीसट्रिक हम त मधुबनी स साइड के कि छी।
हँ हँ अहाँ तऽ हमरा बतेने रही जे अहाँ शाय अहाँके अपन घर स जरर भेल।
हा सिजोल हमर अपन घर भेल सदीप यूनिवर्सिटी। एक्चुअली जे सन्दीप यूनिवर्सिटी छै हँ कहू,
हम मौसी के बेटा भेललखिन।
आदित तऽ हमर बढ़िआँ द सन्दीप जी जाहिमे ओ कॉलेज एखन क रहल छै ने अपन हायर स्टडीज। कम्प्लीट कऽ रहल छै।
हँ हँ
ओ यूनिवर्सिटी हमर चाचाके छथि।
अच्छा मतलब सदीप सदीप जी छथि, से ओ अहाँकेँ चचा छथि।
हँ जी हमर चाचा अच्छा लगतउ
अच्छा
हमहुँ ओतय रहियै पर हम अथी कनि हम ओतऽ रहियै पर। एतऽ हमरा बिहार मे रहैके मोन नहि करय हम एखन उड़ीसामे छी।
अच्छा। आओर सब तहन कहियौ आओर सब नया हाल सबलब उम्हरका स्थिति एखन केहन अछि मौसम सब।
आइ एते जगन्नाथ यात्रा छै, तऽ आइ साँझमे एतय जगरनाथ पुरी जे छै नऽ भुवनेश्वर
हँ - हँ, हँ - हँ।
तऽ आइ जगन्नाथ यात्रा छै तऽ हमरा ई सबसँ कनि हम भगवान उगवानसँ कनि बेसी अटैचड छी। तऽ काइल्हे हम रातिमे निकलल छले हम जगन्नाथपुरीमे छी बैसल होटलमे।
अच्छा।
साँझमे शाममे जगन्नाथ यात्रा देखबै। आ काल्हि बीचमे एन्जॉय करबै आओर रातिमे ओतयसँ शाममे बाइ कारसँ निकलबै। रइतमे घर पर चारि घंटा केँ रास्तै हमर घरसँ।
ओ इमहरका तन स्थिति इम्हरका कनी मौसम सब। कनि ज्यादे गर्मी पैर रहल छै एखन गाँव घर मे
ना - ना। बारिश - बारिश बहुत मस्त बारिश भऽ रहल छै। हम तऽ छी एखन कनिक देर बाद एक डेढ़ बजे बाद जे छै नऽ अभी यात्रा निकलतै। रथ यात्रा ओहिमे बारिश उारिश हेतै नऽ भीगैत - भीगैत यात्रामे मजा एतै।
हँ तहन तऽ एक नम्बर यात्रा बहुत नीक हैत ओयमे। कोनो गर्मी केँ ओते एहसास नइ हैत सबकिछ एमहर एखन कऽ गाँंव घर केँ स्थित एखन बहुत गर्मी छै एमहर पैर रहल छै।
हँ ओतऽ सुनैय छियै गर्मी अच्छा अछि हमर माँओ सँ बात भेल छलै तऽ माँ कहैत छलखिन आ गर्मी उर्मी बहुत बढ़ल छै एतऽ।
हँ एम्हर गर्मी सँ बहुत पैर रहल छै आ इम्हर कहियो मिथिला हट गेल छिये की एम्हर एल छिये तऽ झंझारपुर मे छै।
हम अहाँकेँ मिथिला हाट हम लगभग नओ दस बेर गेल। एक दू बेर तऽ हम एहन हम गेल छी नऽ मतलब हाफ पेंटमे हम चैल गेल छी मिथिला हाट।
अच्छऽ
नय किछ फराइ छै तऽ मिथिला आट चैल जाइ छलिये ओहि बीच मे किछ नय फुराइ तऽ काहेकि हमर आदत हय घुमै फिरै केँ नय किछ फुराय तऽ हम अपन दोस्ती कऽ कहिये कतऽ जेबही तऽ कहै छै चलू नऽ मिथिला हाट तऽ हम कहलियै ठीक छै चलऽ कह छैे हाफे पेन्टमे हम कहलियै कोन ओतऽ किछ देखे बला छै। पाँच, छ बेर घूमने आयल छी की करियय मिथिला हाट गेल छी हाईवे हवेली गेल छी द ग्रेट मिथिला गेल छी। ओहि केँ बाद सकरा भगवती साइड गेल छी फेर एतय उच्चैठ भगवती गेल छी कपिलेश्वर घूमने छी।
अच्छा राजनगर। राजनगर तऽ घरे अंगना भऽ गेल अपन सब कऽ
राजनगर तऽ हमर घर सँ आठ किलोमीटर है तऽ बुझे जाउ। पहिने एकटाइमे तऽ रोज चाय पीबै लऽ राजेनगर जाइ छलियौ।
हँ राजनगर मे चाय पान बा फेमस छै ओऽ ओतुका चाय पीने छिये की।
चाय पिने बहुत पिने छिये चाय पण्ड केँ ठीक छै एहेन कोनो। खास नय कहब जे हमसब जे कहने छी। खास नय चाय बढ़िया होइ छै हमसभ पीबै छी कतऽ केँ सकड़ीकेँ चाय हँ।
हँ - हँ।
बकरीमेगो टपरी टाइपमे छै ओ तऽ चाय जे पिबै आहा मजा आइब जेयत।
हँ सब ठुमका होय छै प्रेमस। सकड़री के कचरीयो बहुत फेमस होइ छै।
हाँ चाय कचरी गरम गरम खाउ। फेर ओत से निकैल जाउ हमो तो घूमे फिरे त आरला आदमी छी घर मे थोड़े ने टिके छी
हम गुम्बाे रख हमर एना मानना अय कि कम से कम। एक बेर नै किछ त अपन जिंन्दगी मे इंडिया तऽ पूरा घुइमे लेबाक छै पूरा। वल्ड सम्भव नै छैइन
हम दार्जिलिङंग घुइम चुकल छी सिक्किम घुइम चुकल छी आ ओड़ीसा तऽ हम एतय रहिते छी आ ओहिके बाद साउथ इंडिया हम सोचे छी जेबे आ कखनो जेबे आ काठमांडू ए बेर हमू जे एकरास आद्य सब साथे पर हम छी ओरीसा मे
ओ आ ई नेपाल नेपालमे प पोखरा पोखरा जगह जे छै ओ बहुत नीक छै ओ घूमेय वालला जगह छै
बस नेपाली हम नै क्लियर केलियै य नै तऽ लगभग ज चुकल छी फेर दिल्ली हमर दिल्लीमे फ्लाइट छै अपन बाह ओतऽ रेंट मे लगेने छी मुम्बई घूम चुकल छी
अच्छा आओर सब जतहन कहियौ
आर अहा की क
अपन एक्सपीरियंस अपन एक्सपीरियंस बताउ ई कुन जगह की स्थिति रहलै
सब जगह स्थिति बढ़िआ रहल पर पर हमरा जे छै ने एक दू जगह मतलब लाइक के साउथ इंडिया मे गेलियै तऽ ओतऽ ओ कल्चर सब बहुत बनै छै पर आदमी कॉपोरेटे नै छलै बुझलियै
अच्छा
एक जगह तो ओ छलै र दोसर अहाँके सीन की छले हम गेल छल दार्जं लिंग साइड ओतय जे छै ने पहाड़ी आदमी सब रहै छै हँ तऽ पहाड़ी आदमीसभके जेना होइ ने छै आ बॉडी लैंग्वेज हलचल देख कऽ बड़ा हमरा गड़बड़ टाइप के बुझ ह तऽ कनि हम ओत त कम्फर्टेबल स्टेबल नै कऽ पेलहुं ओहि ब हम जत ग गेलियै ने हमतहु जाइ छ छी सोलो ट्रिप जाइ छी सोलो ट्रिप खाली अकेले
अच्छा
हँ तऽ हम फेर ओहिके बाद जतय गेलियै तऽ बहुत जगह हमरा बहुत बढ़िआँ लागल हमरा सबसँ बढ़िआं जगन्नाथ पूरी लागे बुझाै एक त हमरा घरे दुएर किय हम एतऽ दू महीना से छीयै एखन उड़ीसा आयल छी दू महीना र किला मे छी तऽ हमरा चारो पाँच दिन जगरनाथपुरी चैल गेलै जगरनाथपुरी मे हम की करै छियै ने जेना एत से हम साँझ के निकलौ है सात बजे ह कार से अकेले
अच्छा
आर भोरमे चैर बजे ओतय पहुँच गेलियै एतय
पहुँचला के बाद फेर दर्शन तर्शन क कऽ
नै नै नै पहुँचलियै आ हमरा भाय हमरा पहिले नीन्द चाही ओहिके बाद किछु हँ तऽ हम जे छै ने एगो होटल एलहुँ दू तीन घण्टा सुतलहुँ बुकिंगग कऽ लै छी ऑनलाइन दू तीन घण्टा सुतलो ओहिके बाद नहा सुनााकऽ बढ़िया कपड़ा पहिर कऽ गेलहुँ भगवान जी लग दर्शन करै लए हँ दर्शन केलौ किछ भगवान के चढ़ेलहुँ उढ़ेलहु र पैसा वैसा चढ़ेलियै हँ आ ई दर्शन कर फेर हमरा दू तीन बाजि गेल ओहिके बाद एलियै फेर होटल मे किछ खाना पीना खाइ छियै बढ़ियां स फेर रेस्ट केलौं शाम मे जाइ छियै हँ
हूं
खाली बीच मे बैसलौं एन्जॉय केलौं ओहिके बाद फेर ओतय छै डिस्को वगैरह छै मतलब हम लायक ड्रिंक वगैरह नय करै छी
अच्छा ई तऽ बहुत नीक बात अछि आइ काल्हि के आइ काल्हि के जे जमाना छै ओईमे जे नशा से मुक्त ओकरा सब नीक आदमी हमरा नय लागेैया कियो छै जेकरा अपना आप पर कंट्रोल छै
हँ तऽ हमरा ई चीज मे कंट्रोल अछि नशा पानि हम नय करै छी हँ तऽ हम मतलब हम बतबै छी झूठ किया कहु अहाँसँ हम दू तीन साल पहिले करियै मतलब लक सिगरेटो वैगारह पीबियै पर ओहो हम छोड़ि दिलियै हँ
अच्छा
ह ओ सब केले कियाकि किछ गलत संगति मे हम पड़ि चुकल छेलियै तय दुआरे हम छोड़ देलियै ओसब कियाकि आब हम जे छै न भगवान के प्रति बहुत उ भऽ गेल छी मतलब श्रद्धालु भऽ गेल छी
हं प्रेमानन्द जी जे छैथिन हुनका स बहुत आदमी प्रेरणा लेलकैन हेँ प्रेरित भेल छनि इ बात छै
आ बहुत जल्द आबे वाला टाइम मे प्रेमानन्द जी महाराज के दर्शन करबै बहुत आबैवला जल्दी आबैवला टाइम मे
अच्छा
अच्छा तऽ आब जे छै ओहे फेर की केलहु साँझ मे गेलो डिस्कों मे मतलब ओहे घूमलो डांस वेगेरा केलियै हं आ ओते जे छय ने बाहर निकलू रेस्टोरेंट मे किछ खा पी लेलियै आ खाना पीने खाना खाना के बाद ओहिके बाद कनि काल रति मे नाइट टउट मारलौ दू तीन बाजल घर मे आइब के सुइत रहलौ सुतली तऽ भोर मे जे छै न बजे उठेै छियै ओहिके बाद बीच मे जाय छीयै बीच मे एक दू तीन बजे तक एन्जॉय केलौ हं
अच्छा
एन्ज्वाय करै के बाद दू तीन बजे तक ओहिके बाद चार बजे पाँच बजे होटल चेकाॅउट मारलौं पाँच बजे ओतसे निकलेै छी आ हमरा बुझाय पाँच बजे निकलौ तऽ बारह एक दू बजे तक आराम स ओ घर पर पहुँच गेलौं घर पे एलिये गाड़ी पार्क केलियै आ जे प्रसाद आनने छेलियै बड़ी माँ के दऽ देलियै बड़ी मम्मी ल लेलखिन अपना भगवान के मतलब रति मे किए करथिन रखि लेलखिन हँ ओहिके बाद जे छै कपड़ा लत्ता चेंज केलौं नहा सोना लेलौ कनी काल फोन वोन वगैरह यूज केलौ इहा मतलब किछ ऑफिस के काज वगैरह भेल से केलौ तऽ केलौ मोन केलक तऽ केलक नय तऽ फेर कनि करेै के मोन केलक केलक फेर चरि साढ़े चरि बजे सुतलौं फेर भोर मे न साढ़े न दस बजे तक उइठ जाय छै
अच्छा एखन आँहा उड़ीसा मे की क रहल छीयै
एखन हम हायर स्टडी क रहल छि ग्रेजुएशन कऽ रहल छि एतय
अच्छा सेमेस्टरे वाइज चलति हेऽत न ओमरो
हँ सम्टिर एतऽ ग्रेजुएशन तीन साल के छै अहाँ की करैय छी
हमर तऽ एखन ग्रेजुएशनके हम थर्ड फोर्थ सेमेस्टर मे छेलियै जेनरल कॉम्पटिशन कऽ तैयारी फस्टटेम में उनही एग्जाम देलियै तऽ बिहार पुलिस वला एग्जाम क्वालीफाय भऽ गेल छै तऽ ओहे मे सोइच रहल छै की करबै
बढ़िया ऐ करू- करू बिहार पुलिसवलामे हमरा सब के किछ दिक्कत हेऽत तऽ बचा लेब
हँ बिल्कुल बिल्कुल
नैय हम सब बहुत अच्छा ब्राह्मण फैमिली के छी अच्छा शरीफ आदमी छी हम सब
हँ अरे हमरो फसै टाइम छेलै ओन्नहे एग्जाम देलियै बस गालती सऽ निकैल गेलै कोनो जाय के अथी नैय छेलै ओ सोच रहल छै जाय के छै या नैय छै बस एखन
नै नै ठीक चैल जाउ नीक बहुत आदमीक के सपना होय छै आहाँ के निकल अैय त किया नै आ जा सकै छी अफकोर्स आहाँ जा सकैत छी आओर खाना पीना भेल कि नहि नाश्ता पानी किछो
हँ हँ इमहर नास्ता पानी भए गेले अहाँके ओ अपन उम्हर भऽ गेले
न भाय हम तऽ एखन कते एग्यारह साढ़े एग्यारह बजे तऽ हम उठेबे केलियै
उमहर त गाम घरमे तऽ भोज भात होइते रहै छै तऽ कैल्हो भोज रहै तऽ फेर परसुओ छै कैल्ह परसू सेहो छै तऽ सुबह साम
गाँव घरमे तऽ ओए तऽ एकटा नीक लागैत छै मतलब भोज भात रहल दोस्त यार भऽ
गाँव घरमे एकटा चीज नीक छै जे ओतऽ भूजके नऽ भोजमे केेनाइ नहि परसल जाइत छै अपनाप परसल जाइत छै सब अपन मजाक केलथि हँसी मजाक सब मिल जुल कऽ बहु नीक लागे छै ई दृश देखे वला रहै छै
बुझलियै हमर गाँं भोजुर स्रीगण पूरके घर मे के किछ बनबे तऽ हम कऽ कर नेाह बाहर चलि जायल कर खाना खाय ल एक दू दिन भोज में तऽ लि मजा मजा आबे छै आर पूरा सब आदमी दोस्त यार भेट करे छै तऽ बहुत बढ़िया लागे छै फेर हर भोजें कर लगलियै भोज मे नहि जाय घर हमरोग जे क्षेत्र के आदमी छल इ लड़का घमंडी छै हमरा जते बढ़िया आदित्य के हमर दोस्तीते क आद्य ब हमरा सीनियर है बहुत पर त ने हम आदित्य आदित्य कहै छियै दोस्ती जेहन ओकरा उमर छै ने
हँ आदित्य भाइजी हमरी सँ बहुत सीनियर छथिन
हू आदी त हमर दोस्ती बहुत बढ़ििया छै मतलब एक दूसरा के बहुत सारा सिक्रेटस बात वगैरह एक दोसरके मालूम छै बहुत किछु
असली दोष ती तऽ इहाय होै छै जे य के प्रश्नल चीज पता रहल छै हमरा बारे मे ओकरार ई चीज पता पता रहै छै कि ई करतौ किछु बाजि नहि सकै हमरा बारे मे नीक बाजत हम कबो किछु कहि देबै
हह ओकरा पर एन छै ओ बन्दा पर भरोसा छै बढ़िया बा छै जे नो डाउट
हँ हँ बहुत निक
ओह एछ फेर आगाँ के की प्लान है पुलिस वगैरह पुलिस दरोगा बनि जदो बिहारे में मस्त रहब पुलिस ल लाइनमे रहब हमरा सबके बचबैत रहब
एक्चुअली हमरा ई लाइन पसन्द नय अछि। लेकिन देखै छियै बस ल जाकऽ किछु टाइम बाद दू रीजाइन दऽ दिये एहन बाला स्थिति छै।
अहाँ सँ गप करैत करैत बारह मिनट गुजरि गेल पतो नय चलल यै अहाँ लग तऽ जादू हय
बिल्कुल बिल्कुल एहन बात नय छै मिथिलामे अपनापन रहै छै कनी जादे
सएह तऽ बहुत हमरा बढ़ियाँ लागै छै अपनापन अपनेपन अपनापन बुझि सकै ये आन आदमी थोड़बे न बुझि सकै छै सैह तऽ